की हजार
ठीक य
ठ किया तब की सब चल रहल रहललिय जिंन्दगीमे
जिदगी में की सब चल ह जिंन्दगी मे जिन्दगी में गम है गम में दर्द है दर्द में मजा है है और मजे में हम
आ, हां की शायरी मारलियै या।
की कहलियै।
की, ई शायरी मारलियै या
एहि परर की कहल जाय से कियौ?
की कहल जाय एकर तऽ' जबाबे नहि छै।
जें, ओ ओकरा लिए सायरी छियै जे अहाँ तऽ' बुझे गेल हेबै?
हँ-हँ सबकुछ बुझ गेलियै। तब की लागय यऽ अई बेर बाढ़ एतय अपन बिहार मऽ।
बाढ़ि-बाढ़ि हमरा नहि लागैय जे एहिबेर ऐ
अच्छा अभी तक तऽ ओते बर्सो नहि भेल य अपना सबकऽ।
हँ-हँ मानसून सब जे छै एहि बेर कमे लागय यऽ। पता चल
हूं- हूं लेकिन की कहै छियै। पानी तऽ पूरा छै एकदम कोशी मऽ।
नहि-नहि ई अहाँके गलत इन्फोर्मेशन य यौ।
हँ यौ एम्हर खेत सब सिंचाई होइ छै, कोशीे वाला धार सऽ।
हम जे अपने छियै सुल्तानगंज मऽ हमरा नहि छै पता यौ।
अच्छा गंगा जीमऽ छै पानि।
सुल्तानगंज मे पानि छै।
छै कि नहि ई तऽ बात अही ने कहबै।
छै-छै-छै
चा हैं
हँ तब अहाँ ठीके कहलियै पानि ठीकेमे छै।
देखियौ की होइय।
हँ
हूं
तब से किया अपना दिस कि पानि बढ़ि गेल हँ।
बढ़ल यऽ कुछ लेवल।
लेवल बढ़ल यए तब तऽ तब तऽ नहि खेती बाड़ी मे उपजतै।
खेतिए बाड़ीमे तऽ उपजतै यौ उएह पानि तऽ यूज भए रहल छै।
अरे तऽ जब बाढ़ि आबे के सम्भावना छै, तब केना ऊपजते ओ तऽ डूबि जेतै ने खेत।
ओ वह हैं। मतलब अपनासब तऽ ऊँचमे छियै नऽ अपनासबके तऽ हेबे करत।
ओ हो ओ इधर पश्चिम बढ़िया कात कऽ नहि हेतै।
हँ पश्चिम बरियां कात मऽ डूबत।
हूं।
देखियौ की होइ छै कृपा भगवानके।
हँ कृपा भगवान के।
हूं तब भोज भात भोज भात छियै कि नहि गाममऽ।
गाँममऽ हँ यौ रेशम नहि मरि गेल।
अँय
है की।
बड़ी
चलि चैल गेलखिन त।
आह।
ओकर नाग बाबाके ओकर देखने छियै।
हँ।
उएह नाग बाबा।
अच्छा!
उएह नाग बाबाके जे छै ने।
हू -हू।
ओ नाग बाबाके की खाइत छै?
ह। नहि बुझल यऽ।
हँ तऽ उएह खा गेल।
अच्छा। किए यौ।
आब की अहाँके बताबी यौ।
अच्छा- अच्छा।
छै तऽ, अहाँ तऽ जानिते ने छियै केहन छै।
हू- हू।
तऽ उएह दुआरे।
आहा।
लेकिन जे कहियो, इधर तऽ एकनंबर मौसम ये।
इम्हरो या ठीक मौसम आइ। आय गर्मी ज्यादा नै य, एकदम मौसम मस्त य।
हँ।
मजा बला।
तब ककर यादमे छियै?
बस मौसम के देख रहल छी, एकदम बढ़िया बढ़िया बला य हवा।
त अच्छा! अहां छियै अपनेके कतऽ?
एतय छीय अपने सहरसा मे।
अच्छा! अहाँ लेकिन गाँवमे बेसी काल नहि रहै छियै?
की कहलियै गाममे?
गाम मे बेसी काल नहि रहैत छीये, खेती पथारी के कम रहैया, काम से बाहर जाइत छियै कि?
की कहलिय?
सहरसे।
ह अच्छा! खेती -पथारीे कामसँ बाहर सहरसाँ अनै छियै, समान-तमान?
हँ हँ।
हँ ह ओ ठीक यऽ न- -
हँ हँ
चिललिय के- -
के- -
अरे अपने भाभी यो- -
हँ यौ- - सब बढ़िआँ छैइ।
गोलू, गगन ठीक या न- - ओ अपने खेलाड़ी के बेटा छियै,
हँ हँ- -
कोनो दिक्कत नेइ न- -
नइ कोनो दिक्कत नहि- -
अ- - अ
एहन कुछो बात हेतै तऽ देबै कानके नीचाँ दू चा- -
नयि नयि कान सब पर नहि मारौ यो बच्चा ने छै यौ।
वैहे तऽ बच्चे छियै यौ।
कान सब पर नयि मारियो - -
अहा बताबु कुछ समाचार नया- -
कि समाचार नया बतायब अहाँ।
कुछो- -
इहा य पानी के मात्रा बढ़ल य- -
हुं हुं उहु- -
आ कनी- -
पिछला साल तऽ फसलो कुछ खराब केने रहे।
नहि एहि बेर- - बेसयो पिछिला सालके अगर बात करै छियै मरदय त- - पिछला साल के अपेक्षा एहि बेर कम यऽ
हँ ह ओ त छैय। ह लेकिन जात जाय भइए जाइया।
हँ
पिछलो साल अहिना रहै।
उ हु - - ई बात तऽ ठिके कहलिए या।
ह
गंगा दी में केहन पानि छैय।
कि कहलियै। किछ कहलियै पाठक जी।
कहलि गंगााजी में केहन पानि छैई।
गंगााजी के तर गंगा मैया एक नंबर छैई। एहिमे हम देखलहुँ की हँ की।
बाढ़ आबै छै तऽ शान्त भइयो जाइ छै अपन कोशी वाला उफान सबस गन्दा।
ई कोशी मे जे छै ने ई य अपन मुस्लिम भाय।
ह ह।
इएह करुं।
अच्छा अच्छा। ह
ई अपन इलाकामे लोक खेती पथारी से छुटिये नहि रहै छै एको बेर।
हँ। ई बात तऽ छै ई बात त ये। अपनासभके पूरा एकदम बिजी रहै छै सभ खेतीमे।
की कहलिये।
सब खेतीमे व्यस्त रहल।
हँ हँ।
ह।
हमहूँ एगो काज रहै उएह करैत रहियै कनि मनि। अपने भइजीवला।
हँ।
आ।
की कही मर्दे खेती पथारी के चक्करमे जे छै ने।
आ हँ।
हमर तीन टा कनिया जे छै छोड़ के चलि गेल हमरा।
अच्छा अच्छा।
अहाँ अय बेर सेंचरी ह हाँ एहि बेेर दर्जन आहाँ एहिबेर दर्जन मारिय लेब।
दर्जन तऽ मारली ओहो दिन।
ओहो दिन।
हँ एक सए चालीस बियालिस टा मारि देली।
हँ।
डेढ़ दर्जन पर पहुँचि गेली।
आहिरे तोराकेँ।
आइयो साठि टा मारे देने छी।
हँ।
हँ।
ठंडो लागैया।
ठंडा कनी मनी आइ मौसम ठंडा या।
ह। अच्छा।
हँ।
पिछला बेर तऽ कीड़ो सब कुछ खराब केने रहा फसल अपन सबके।
हँ हँ हँ,
ई बेर तऽ दबाइ पूरा एकदम चैल रहल छै आब धान के देखी इहो रोपाइ भए रहल छै की हेतै।
अजय देवगन के एकटा डायलॉग सुनने छियै?
कोन?
खेती करेंगे तो शान से करेंगे नहीं करेंगे तो मान से करेंगे। वेएह छै अपन सब के हाल।
त न‌इ सुनने छी हम।
ई
हम तऽ वेएह अपन मैथिली कॉमेडी बला देखैत रहै छी। बुझलियै हँ।
आ एकर अहाँ सुनै छियै ललिता ठाकुर के?
आँ
ललिता ठाकुर के सुनै छियै मैथिली सॉंग। हेलो हेलो, हेलो,
कहियौ न।
हेलो, अहा तऽ तना विलुप्त भए गेलियै लागलै हमरा जे फेर किछ भए गेलै।
न‌इ यौ भाय कनिटा चैल रहल छै काज स
हँ कटाइ बला त काज चैले रहल।
एगो और कनिटा पटाइ चैल रहल छै तै दुआरे।
अच्छा ओना टाइम भैयो गेल हं।
ब
हँ कहियौ ने।
पहिने उधरे केए न लियऽ ओकर बाद इधर करब।
न‌इ यौ सब काज आ बीच में आइब गेलै पाइन पटबै वाला बुझलिये लाइन कटल रहै।
हँ से तऽ ठिकेदार अहीं ने से तऽ ठिकेदार अहीं ने छियै।
हँ तै दुआरे कनिटा अभ्यास चैल रहल छियै।
हँ बस भए गेल आब जाउ अहाँ खेती बाड़ी कए कऽ खाना ताना खेए लेब।